हेलो हँ। अहाँ केहन छियै दीदी।
सभ नीक छै अपन कहू।
प्रणाम करै छियै। हँ खुश रहू खुश रहू बाल बच्चा सब सब नीक छै। दीदी।
की कऽ रहल छियै।
किछु नहि दीदी शादी ब्याहके तैयारीमे लगल छियै।
अच्छा बियाह छै केकर।
हमर बेटाके बिआह तय भए गेल छै दीदी।
अच्छा अच्छा तब ए। तऽ अहाँके आंगनमें आइ हलचल केना नोकर चाकर हलवाइ सभ दौड़ धूप कऽ रहल छथिन कोनो खास बात छै की।
अरे अहाँके तऽ खबरिए ने कहै छै दीदी। हमरा बेटाके बियाह। तै ई भए गेल। फगुआ के बाद पाँच मार्चके लगन छै। तहि ले तैयारी चलि रहल छै।
अच्छा अच्छा ई तऽ बड़ी नीक बात छै भगवान करे ई तऽ बड़ा नीक समाचार देलु हमर बाबूके ब्हाय छै ओ तऽ कहली ई तक नै गरिया पहरियाके खेलैत छै समयके गेल कनिया कतऽ के छथि नाम की छै?
कनिया मधुबनीके छथि दीदी। नाम काजल छै। एम ए पास छथि अस्कुल मे पढ़बैत छथि। परिवार बहुत नीक संस्कारी छै सभासे पैघ बात जे लड़कियो लड़कबा एक दोसरके पहनहि से पसिन करैत छल, हमसभ तऽ खाली रीत ती रीभाय निभोलोहु।
अ तऽ ठीक छै ने लड़की स्कूल मे पढ़बै छै परिवार सब नीके छै संस् कारे छै तऽ और की चाही लड़का लड़की मे पहले पसन्द छै सब रीति रिवाज होबे करै इहे तऽ आज कु आजुक जुग के नीक बात छै बहिन बच्चा सबके खुशी मे माय बाप के खुशी छै। मुदा दीदी अहाँके तऽ एकटा बेटा छथि नै मोन नै भारी होइ छै यै बिदाइ तऽ बे टीके होय छै मुदा बेटाके घरमे बहु आयल पर ओतऽ घर बदलि जाइ छै।
भारी तऽ होइत अछि। जेकर जेना से लेके पालन पोषण केलियै ओकर जीवनमे दोसर अस्त्रीके स्थान सभस ऊपर भऽ जाएत। तऽ मुदा ई तऽ सृष्टिके नियम छै ने हमहूँ तऽ कखनो कल्हि बहूबनिके आयल रहू सासू माँ हमरा बेटी जा क रखलनि आब हमर बेरी छी।
तऽ धन्य छी अहाँके सोच बहूके बेटी मानब सभसँ पैघ धर्म छै, कहू तैयारी कतय तक पहुँचल कार्ड छपेल, गहना गुड़िया किनलु।
कार्ड परशू छपिके आबि गेल पानसौटा कार्ड छपलहुँ गहनोमे कनिया लेल एकटा छोट सा चेन कान के बाली आ मुँह देखाय लेल मंगलसूत्र। लेलेहु बेसी अडम्बर नै करबाक विचार अछि।
अच्छा अच्छा बहुत नीक कहलु दहेज लेनदेनके झंझटमे नै पड़लु ई सुनी के मोन प्रसन्न भऽ गेल आइ काएल तऽ लोग बियाहके बाजार बान देले अछि कनिया के माय बाप पर एतेक बोझ पड़े छै कि की कहल जाय त अपने तो बड़ी अच्छा गहना बनाय रहे छोटा सन चेन, कान के बाली अहां मुंह
देखाय लेल मंगलसूत्र ई सब तऽ बढ़िया छै आ पान सौ टा कार्ड छै अहां सब परिवारमे बाँटबो तबे ने अच्छा लगै शादी बियाह। बहुत नीक तऽ न कयली छी दीदी हम साफ साफ कहि देने छलियै जे हमरा एक्को टाका दहेज नै चाहियौ खाली कनियाके हाथ पीयर करि कऽ दए दियौ ओहीमे हमर इज्जत अछि। बाँकी बारात मे सौ गोटे से बेसी न लाइब जा गाम घरके लोग कुटुम्ब समाज बस
हां हां तऽ बारातमे सौ गोटे सब बेसी न जायब आ गाँव घरके लोक कुटुम्ब समाज तऽ सहीमे सब रहे छै एहे तऽ मिथिलाके असली पहचान छै सादगीमे सुन्दरता कहूँ
मड़बा के दिन की की कार्यक्रम रखलु अछि। मड़बाके दिन भोरे मटकोर होइत दुपहरियामे हल्दी साँझ मे महिला संगीत हम सब भौजाय दीदी मिलीके मैथिली विवाहके गीत गाय उठू उठू हे सखी भोरे भर कोहबरके शोभा अहाँते कऽ आब आबै पड़त दीदी अहाँके गला बिना गीत जमतै नै छै।
हां, मिथिला के बियाह मे त गीत खूब नीक लागय छय। इहां तक कि आबय पड़ै दीदी, इहां तक कि ग ठीके कहै छौ गीत सबमे नहि छय ठीक लागै, अरे हम त नाचय लगबनि, ओहि मुदा बहिन एकटा बात मोन राखु बियाह के भीड़ भाड़ मे कनिका के मोन के बात बुझब जरूरी छै ओ नव घर मे आयत, डेरायत अहाँ हुनका दोस्त जहां बुझबइ त ओ खुलि पाइ।
जायब। अहां एकदम सही केलहुं, हमहुं सोचै जे सोचैत छी काजल के कही जे इ घर अहां के छी अहां मलकिन छी, ओकरा नौकरी करय सं नहि रोकु। त पढ़ल लिखल बहु सं घर के नाम होइत छै।
धन्य छी अहां आ सु सुनु, बियाह के बाद कुलदेवताके पूजा लेल सासु पुतोहु सङ्ग जायब मिथिलामे परम्परा छै। एकरा से सम्बन्ध मजबुत होइ छै। अहांनौकरी करय से
नहि रोकब, लेकिन पढ़ल लिखल बहु से घर के नाम होइ छै ने, से जरूर मिथिला मे परम्परा छै, त एकबार सं सम्बन्ध मजबूत होइ छै त एकबार जरूर बियाह के बाद कुल देवताके पूजा लेल, ने, जायब। हां दीदी, जरुर जायब दीदी, आ अहांके एकटा खास जिम्मा, बियाह के दिन समधियानाके स्वागत, पाग मर पहिरायब, जुता चोराइ के रसम इ सब अहां सम्हारि लेब, अहां से नीक के करि सकय छै।
हां हां, सही कहय छह, लेकिन एस त बात बा, कि आज सबके बाल बचा सब नीक छय, पढ़य छै, लिखय छय, शादी बियाह बढ़ियां घरमे होइ जाइ छय, त तनि आराम होइ छय। इ त हमर सौभाग्य अ कि हम नीक जात पाग बनबा
समधीजी के मुंह मीठा करायब आ कनियां के पएर पुजिके आशीर्वाद देब। अहांके बात सुनिके मोन निश्चिन्त भ गेल। गेल, चलु आब, अहांके एकटा खास जिम्मा, इ सब त ठीक छय एं लेकिन बड़ी रसम चीज के सबके याद रखल परै छै। चलू आब। बजार चलल जाइ। काजल लेल मखमली लहठी आ बाबु ले पीयर कुरता पयजामा लय लेब।
हां हां बजार चलल जाय। बजारमे त खुब सा सामान लयके पड़ै छै ने। चलु बहिन, आब की करइ, आब बजारमे जा के मोन निशिच भ गेल। तब आब बजार मे चलल जाय। है ने।
कुछ कुछ सामान, गहना गुड़िया इ सब लेइ के जाय कपड़ा त भगवान सं त प्रार्थना करय छियै ने जे अमित काजलके जोड़ी राम सीता जग अमर रहय घरमे हंसी खुशी बनल रहै बियाह के ढेर सारा शुभकामना रहै। अहां। के आशीर्वाद, और, दीदी, और सब घर मे ठीक छै ने, हां दीदी। दीदी और सब नीक छै।
आछा, अच्छा, कहै छियै कि ओ कार्य अछि एक्का छै।
जानय छौ। हां दीदी जानै छी। छीयै
हां हां, त ओहिमे ऑनलाइन तास मिलै छै सबके।
हम भी करय छियै।
हां हां से बड़ी बढ़ियां ताक छै। घर गृहस्थी के जितना महिला सब छै ने, घरमे बैठ के काम करै छै आ बढ़ियां इनकम होइ छै। ओहि से ने कुछ कुछ हम इन सबके भी जिन्दगी निकलय छै आराम से।
दु टका आ जाइ छै, दीदी। हुं, और सब बाल बच्चा ठीक छै ने। सब काम क लै छियै, ओकर बाध कार्या बला टास्क करै छियै।
हाँ हाँ हाँ टास्क करै छिये, आयल छै कुछ कुछ टास्क।
टास्क आयल छै।
हाँ हाँ। ठीक छै तब।
हाँ ठीक छै। परनाम दीदी।
हाँ खुश रह।